ह कम रहयमे कनि लेट भेलहु ओना ठीके रहै आब तहन तोरा सब के गर्मी छुट्टी सब तऽ भए गेलो ने
हँ हमरासब के गर्मी छुट्टी भए गेलै पर इ गर्मी छुट्टीेक पता नहि जेना लागलै कि कोनो महीने नहि रहलै चारि दिना एम्हर भेलै पाँच दिना छओ दिना बस एम्हर भेलै
अच्छा तू सब दसे दिन छुट्टी देने छलही गर्मीे कऽ
हूं
हम कहलियै कम से कम पन्द्रह दिन न दैतऽथिन रहै
एखन नया स्कूल छै ने जा्यदा छुट्टी देते तऽ ओ बच्चा सब तहन दिक्कत भए जाय छै भने कम छुट्टी दै छथिन तऽ ई नीक बात छै आओर तहन जे छै एहिबेरा फेर आसिन में जे छै बाबा धाम के यात्रा पर जाय रहल छै कि नहि हूँ
गे जेथिन मामी मामा तऽ जेबै
हँ तऽ बाबाधाम जायके लेल जे छै स्कुल से छुट्टी मिल जेतै ने
हँ मिल जेतै पहिने बस एग्जाम सब हमर
हं बसे से ने जाइ छिहीन तू सब बसे से ने जाइ छिहीन तो सब कि अपन गाड़ीसँ गेल छलिन ओहि बेरा
में बसे से गेल छलियै एहि बेर नानी सब जे गेल छले ने तऽ एहिबेर गेल छलै अय
एहि बेेरा जे छै माँ सब एहिस गेल छलै हँ बाँकी तऽ
प्रश्नल
बस तऽ जाय मे तऽ बाबाधाम मे मजा आबैत हेते खूब
बहुत जदा अगर किछु आनंद के जीवन छै तो ओ बाबा धाम के रास्ता ताम चलनाय वाला जीवन छै
स की ह ए अच्छा एहन मतलब ओहि रास्तामे की सब होय छै जे तोरा एतेक बढ़िआँ लागै छौ
शौक रहयके लायएते घुमनाइ बना देत तऽ ओहिस बड़ तब खुशी की भए सकै छै
तोरा सब के लेल तऽ इहो छौ घर में जे छै अपने से डेली खाना बनबय पड़े छै कि नहि ओहि रस्ता मे तो चल बनल बनेल मिलै छै इहो देख मतलब आनन्द आइत आ थाकल मारल भोजन मिलै छै तऽ ओ खायके स्वाद जे छै ओकर दुगुना बढ़ि जाइ छै जे रहै छै दाले भात दाले दाले भात सब्जी पापड़े दही जएह रहै छै ओहिमे तऽ मजा आबै छै ने
हूँ बहुत मजा आबै छै बाबाधाम के रास्तामे खाऊ आरामसँ आ सुतू
सुतैमे सुतैमे नीन्दो तुरंते आबि जाइत हेतै कियाकि लोको थाकल रहैत हेतै
हूं नीदो तुरंते आबि जायत जाइ छै अहाँ नय
हम तऽ बहुत हम तऽ पाँच बेर हम तऽ पाँच बेर गेल छिय आ हम पैदल पाँच बेर बहुत पहिले बच्चे दू हजार तेरह मे फर्स्ट टाइम तऽ ओना गाड़ि से गेलियै लेकिन पन्द्रह चौदह मे गेलिये पन्द्रह मे गेलिये सोलह मे गेलियै उन्नैस मे गेलियै लास्ट टाइम उन्नैस से चारिए बेर शायद पैदल गेल छियै हम पाँच बेर कहै छियै झूठ नहि बाजैके चाही धर्मवला रस्तामे चारि या पाँच बेर ओते ठीक से ध्यान नहि छौ लेकिन हमसब पूरा गेल छियै
आब एखनोहु चलियौ ने अइयौ सभ बेर
एहि सब बेर आउ टाइमे नहि रहै छै की जेबै देखबै अगर एहन मौका लगतै सब जाइत रहतै तऽ चलि जेबै नहि तऽ ओहन टाइमे नहि रहै छै लोक की जेतै घूमैयो सब ले छै घुमेय सब ले औरो जगह छै वृंन्दावन ऋषिकेश हरिद्वार ई सब जगह पर घुम ले जेबै तहन तऽ आओर मजा छै ने जे मजा बाबा धाममे आबै छौ तऽ ह जे बजह बाबाधाममे आबै छौ ओहो से दुगुना मजा एतौ अगर एहि सब जगह पर जेबही तऽ
ह ऋषिकेश तऽ हम जेबे करबै बन्दी जम्पिंग करबै
त बन्नी जी तन्नी जम्पिंग सब नहि कय ओहिमे रिस्क जीवन के कोनो रिस्क नहि रहै छै
ओ नहि रहतै तऽ नहि रहतै पर हम ई करबै हम सोचि लेने छियै
ह करिय ह खून भए जाइहक आओर की
रिवर राफ्टिंग आर बंजी जम्पिंग
रिवर राफ्टिंग की होइ छै
अरे ओ पानिमे ने अथी लय के बोट लय के अपने से चलै छै एकदम
अच्छा रिवर रिवर राफ्टिंग करले हैं
हूंम्म
ओहि मे पानि मे इऽ सब तऽ गाँव मे ते नाव एते चलै छै बाढ़ि आबे नऽ खेत मे टहेल आहिन गोतमा से लगा सुन खेबतौ उएह मे मजा आबि जेतौ घूमे रिवर राफ्टिंग
एहि तऽ
हए गाँंव मे जे खेत मे नाव लए के घुमय मे मजा छै ओ रिवर राफ्टिंग से तऽ। ओ सब नेचुरल चीज नहि ने बनायल वाला भेलै बनावटी मे घुमना है और जे अपना सब तरफ बाढ़ि आबे छै ओहिमे घूमना दुनूमे तऽ बहुत फर्क छै ने
हूँ ओ तऽ छेबे करै ओर एगो लेह लद्दाख अहाँ कतऽ जायके सबसँ मतलब कि अहाँके एगो हयैत ने जे हम एहि जगह पर जेबे करब
हमरा सबके सब मोहमाया से हमसभ ऊपर हमसभ छियै जे आराम से दू टाइम भोजन बना के केयो दै नीक से खाय ले एकाउंट मे महीना के जे छै लगभग मतलब एते आबि जाय जे ऽ अपन खाना पीना मे जे खाय के मन हो एऽ खाय मे दिक्कत नहि होय कपड़ा लत्ता जे पहिरे के मोन होय ओहि मे दिक्कत नहि होय एगो अपन गाड़ी रहै चारि चक्का जैस घुमेय तुमेय मे कोनो दिक्कत नहि होय एते रुपैआ रहे जे किओ मतलब दस बीस सए पचास मांगे तऽ ओकरा दए दे दऽ धिया पुता ई नहि कि ओहिके लेल सोचऽ परै से छै आर घुमै फिरै सबसँ मोह माया ऊपर हँ घूमै फिरै छै दोस्त सब रहत साथ मे बैसके ओहिसँ निक तासे खेलब हमरा सब के वएह नऽ लागै छै घुमै केहन नहि देख हँ घुमैओमे विदेशसभ कहियो जेबै विदेशसभ हूँ
कहलिए हमरा हस्सी लागि गेल
घुमय मे खूब पैसा हते लोक अमेरिका इंग्लैंड लन्दन फ्रांस पेरिस इहे सब जगह पर घुमबै कि आब भारत मे लोक कतऽ तऽ एतय जे छै भारत मे लोग कतय घुमते सौंसे तऽ कोनो ने कोनो शहर कोनो ने कोनो काज से तऽ आदमी लगभग चले जाइ छै ने तऽ सब चिज घूमे गेले छै लेह लद्दाख सब जायमे कोन लेह लद्दाख जायमे कोन बड़का बात छै तऽ कहियो चलि जेतै लोक ई सब सोचे पर छै अपना मोन पर लोक ओहि मे जाय मे कीऽ छै लोक आराम से जाऽ दिल्ली गेलियै एग्जाम देले बी एड वला तऽ ओहिमे हरिद्वार ऋषिकेश ई सब घुमि लेलियै ने आब एक राउंड जेबै तऽ गुजरातके गुजरात मे चल चलि जेबै तऽ ओ कोन मंदिर सब महादेव सब को आसपास मे दू तीन गो छे सबटा घुमि लेबै महाराष्ट्र गुजरात मध्यप्रदेश मध्यप्रदेश उज्जैनो मन्दिर ओना गेले छी ई सब जगह पर घुमि लेबै आओर नहि तऽ बाँकी अपनो सब तरफ कुशेश्वर बाबा छेबे करथिन कारो बाबा छेबे करथिन
अहाँसभ आधासँ बेसी जगह अपन भइए गेलियै हमरा लागैए तीर्थ यात्रामे बद्रीनाथ केदारनाथ बस बाँकी यऽ
घुमय के लेल अथाह छै आधा से बेसी तऽ बनारस बाबाधाम इएह दू जगह लोग गेल छैै ओ से बैसि कत हरिद्वार गेलिये वृंन्दावन गेलियै मथुरा गेलियै ऋषिकेश केस गेलियै दिल्ली गेलियै और कहाँ कोनो जगह गेली उज्जैन गेल छीयै और सब जगह कहाँ गेल छी एखन तऽ घूमय के लेल तऽ अथाह छै कम से कम हजारो दू हजार जगह छै त घुमय लए जहन निकलबै हन तऽ ओहिके लेल सभसँ पहिला बात सरकारी नौकरी सभके रहै ऐते आदमी लोग घुमि नहि पेते अगर भए गेलो तऽ घुमने तोहने पॉसिबल छै जे अपन कोनो बिजनेस छौ जहन मोन हे ओहि मे पाँच दिनका छुट टी लिअ गाड़ी के ड्राइवर एगो लिअ आ दगो तीन गो दोस्त घूमे ल निकल जो तहने ने ओना घुमने त गवर्नमेंट जॉब सब मे गर्मी छुट्टी छुट्टी सब जेना भेल मास्टर तास्टर बनि जाय तहन गर्मी छुट्टी है छुट्टी सब एक दू महीना सबके होइ छै तऽ एकदम खूब घुमि सकैया घुमू खाउ पिबू मौज करू इह जे छै हँ आब बैंक तैंक के कर्मचारी बनि गेलिन तहन त पता चलल एक दिना छुट्टी दोसर दिन फेर बैंक ज्वाइन करै छै छुट्टिये नहि भेटैत रहै छै तऽ सब
बैंक सभमे जल बैंकमे तऽ आओर जल्दी छुट्टी नहि भेटैत छै
हुं बेंक मेडिकल फीलड रेलवे क रनिंग ड्यूटी सब बला ई सबमे छुट्टी के बहु दिक्कत रह छै फेर छुट्टी सबस बेसी इह टीचर वालला में छै ऑफिस वर्क वला कोनो जे रहल ओहि सब मे रहल बांका बांकी छुट्टी तऽ सबमे रहै छै लेकिन ओहि छुट्टीे ओहन यूज नहि रहल
पता छै एो बात हमरा सब के ग्रेजुएशन में की ग्रेजुएशन मे की भेल ह से नियम एगोला हे नया लागू भेलै
कोन नियम लागू भेलौ गै
अगर हमसभ एक नीक नम्बरसँ सेवन पोइंट फाइव जी पी ए एस होइ छै बुझलियै
हँ
तऽ ओ हमरा सबके फोर्थ सेमेस्टर तक कम्प्लीट अगर हेतै जेनाकि आब हम फोर्थ सेमेस्टर एग्जाम देबै ने एडमिशन हेतै हमर काल्हि से स्टार्ट भेलै हँ
हँ हं
तऽ ओहिमे हमरसभके सेवन पोइंट फाइव जी पी एस हेतै तखन हमरसभके ग्रेजुएशनके डिग्री बस भेटतै बुझलियै
हूं
आओर फाइव फाइव सेमेस्टरमे जखन हमसभ जेबै ओ कम्प्लीट कए लेबै तब तऽ नॉर्मली ग्रेजुएशन हेतै आ सिक्स सिक्स आओर सेवन केलाके बाद एटमे जखन हमसभ एकदम नीकसँ कए लेब‌ए त हमरासके पी जी करैके जरूरत नहि पड़तै
सीधा पीएच डीमे एडमिशन हमसभ करवा सकै छियै
ओहन अने कते कते सी जी पे आबे छौ
की कहलियऐै
सी जी कते सी जी पी एलो रहै पहिला सेमेस्टर मे
हमरा पहिला सेमेस्टरमे आयल छै एट पॉइंट फाइव
तहन तऽ बढ़िया छौ तब सबमे बढ़िया से मेहनत करिह ने तऽ नीक रहतौ
हूं दोसरोमे आयल छै दोसरमे आयल छै सेवन पोइंट सेवन पोइंट एट की नाइन आयल छै
कएगो एखन तक सेमेस्टर भए गेल दूगो
तीन गो
टोटल के गो
ई आठगो
तऽ एनाहिते बढ़िआं से लिख के एबही ने तऽ अऐबे जेतौ नीकसँ लिख कऽ आयल करहिने कॉपी भरि- भरि केे लिखहीं तहन नंबर मिलतौ खूब
ह कॉपी तऽ भरै छै जते ओकर आन्सर रहै छै तते अपन
ह अधिक से भरिहें ज ते पन्ना रहे चाहीन सब लास्ट क दिय तहन ने मैन हेतौ ह
ओते सारा पेज लिखबै की
चल ठीक छै सुत ह करै छै आब ऐ पर राखै छियौ फोन हँ ओ लिख हँ हँ काइल करबो बात ठीक छै
ठीक छै काल्हिखुना करब
ठीक ठीक
ठीक